के?
जी नमस्ते, क्या हाल है भाई?
सब नीक छै और बताइए सबके हालचाल नीक छै?
सब हाल चाल नीक छै आर बताएं अपन सब घर परिवार आदमी सब कोई बढ़ियां छै?
हँ हमर माय बाबूजी भाइ बहन सबके तबियत नीक छै। आओर बताइ जे खाना पीना हो गेल छै?
ह हमार त खाना पीना हो गेल छै हम तो बहुत बढ़ियां-बढ़ियां पकवान आज खायल छै। अहाँके बताउ, अहाँके तबियत उबियत सब बढ़िआं छै?
हँ सब हमर भाइ बहन सब लोक तबियत नीक छै। खाना पीना त होए गेल छै। खैनी छीयै रोटी चावल सब्जी और आमो खैने छियै।
अ ई त बहुत बढ़ि
रौआ खाना में का खैनै छिअइ? रौआ खैनीमे खाना में का खैनै छिअइ?
हम भी वही सब खयले छिअइ खानामें। वही थोड़ा चिकेन चावल दाल भात। और सलाद उलाद खैले छिअइ। यही सब छै खैले और थोड़ा लास्ट में सबसे बाद में जाके आम उम थोड़ा खैले छिअइ क्यूंकि आम बहुत पसन्द हौलर छिअइ ने हमरा के। त वही हम आम खाइ छिअइ, थोड़ा खाना उना खैलाके बाद। हम रोज रात के आम न खाइ छी खाना उना खैलाके बाद काहे से हमरा फेर आम उम बहुत पसन्द छै। अहाँ के आम उम पसन्द छै कि ना, अहाँ के कैसन नीक लागै छै आम।
हँ हमरो आम काफी नीक लागै छै लेकिन आबै छियै रात के घरे अए छी त आम ओ सब उड़ा गेल छियै त अयलाके बाद गरमी छै मार्केट में किनबै आम। मिलै छीयै। तब आधा घंटा चुपू, आधा घंटा ढूढ़ै छीयै त आम गा से मिलै ना छै। त आम केओ गा, ई जगह आम गाछ मिलै छै। जादा गाछके मिलै छै। हम एक केजी लै छै आ ले के आय छै घरे त का करै छै आम के छी चा सबके निकालि दै छियै आम के रस निकाल दै छिअइ, उसके बाद रोटी से खाइ छी। रोटी संगे आम काफी नीक लागे छै हमरा ओसे खाइ छै और बताइ छै, मौसम कैसन बाटे छै बारिश के सम्भावना लागत आछे।
अरे का बताइ हम आप के मौसम के हाल चाल छै। एत त मौसम बहुत बढ़ियां छै। ऐसे लगल छै कि जैसे कि बारिश उरिश आयल छै लेकिन अभी त बारिशके मौसम न करली ह। तभी त ना बताबै छै कि आज बारिश उरिश होतै कि ना होतै आज। पर लगै छै कि बारिश आ सकत है रात के। बस ऐसे मौसम, मौसम अभी बहुत अच्छा से छत पे बैसल छै। हवा ववा हमरा लगै छै बहुत। अच्छा-अच्छा हवा नीक बड़ा लगे छै आ जब गर्मी के दिन मे एकदम ठंडा ठंडा हवा जब बदन के छुवै ह ने तऽ बहुत नीक लगै छै हमरा के हवा। तो वही छत पे बैठ के थोड़ा हवा उवा खाइ छै, थोड़ा हवा ववा का आनन्द लै छै। दोस्त उस्त से वही गप्पा सप्पा थोड़ा मार ले छै। तऽ वही देखै छै कि थोड़ा बहुत दिन बात उत हो गेले करले छै। तऽ थोड़ा वही सोचेके भाय से थोड़ा बातचीत कर ले छै अपुन। थोड़ा किछु ज्यादा ही दिन छै हो गेलै, तऽ आओर बताय छै पढ़ाइ लिखाइ सभ कैसा चलै छै।
सभ पढ़ाई लिखाई नीक लागै छै हम। साइड तऽ मौसम काफी बने छै पुरा अन्धेरा हो जाय छै आओर लगै छै रात बहुत जोर से बारिश होइ छै तऽ लोग सोचै छै रात छतरे छते परे होइ छै हमी। अभी हवा आबै छै ठंडा ठण्डा, लगै छैे रात मे बहुत जोर से बारिश तूफान भी आँधी आइ छै अभी तऽ आँधीयो न रहै छै। खाली हवा बहै छै आओर हल्का अन्धेरा हो जाइ छै। रातमे लागत छै कि बहोत जोर सँ बरशे। पढ़ाइ लिखाइ सब नीके लागै छै कोचिंग स्कुल के छुट्टी हो गइल छै, अभी तऽ घड़हे पे रहै छै। तो घरेके पढ़ाइ करै छी हमे तऽ। आ तीन चार महिना बाद छै क कि टुवेल्थ के ए्जाम बाटे छै। ओहिके तैयारी तैयारी करत बानी छै हम। तऽ काफी तैयारी दिक्कत होइ छै, समझ नहि आबै छै। त का करै छै जब समझ मे ना आइ छै और देखे छै मूवी आओर अइ से बनाए छी। कैल से तँ फेर स्कूले छै। कोचिंग में बहुते होमवर्क मिलै छै वही होमवर्क दिनभर बनाय छै। खेले फिरे के टाइम न मिले छै काफी। गर्मी रहे छै तऽ बाहरो हम न निकले छी, कहै छी। बाहर एक दिन नई जाइ छियै। बाहरमे भ कोन जाइ छियै खेलै खातिर। दोसे छै क्रिकेट तऽ क्रिकेट गये छै काफी मजा आय छै खेलयो में दोस खेले छै दूगो। दुगो मैच खेलै छियै ओकर बाद हम घर आबि जाइ छियै। हमरा त अगला बेर स बेसी खाॅंसी बोखार हो जाइ छै तऽ डाक्टर दबाइ देह दुखाई छै आइ डाक्टर देखै छै हमरा। दबाइयो खाइ छियै तब हमर तबियत नीक लागै छै। बाहर खेलो नहि जाइ छियै, माताजी खेलऽ नै दै छै बाहर। तऽ ओहि से बाहर नै जाइ छियै पढ़ाइ लिखाइ ठीके चलै छै बताइ पढ़ाई लिखाई कैसन चलै छै।
का बताइ अपने के अहाँके हमर तऽ पढ़ाइ लिखाइ सब बढ़िआँए छै चलै छै। किया छै कि हमर तऽ सब पढ़ाइ लिखाइ शिड्यूल बाइ शिड्यूल सब जे चलै छै बढ़िआँ सँ जे से एकदम क्रमांक वाइ क्रमांक सब चलै छै हम तऽ पढि हमर हर दिन हमर समय निकालल छै। कि कितना -कितना घंटा कैसे -कैसे पढ़ाइ -उढ़ाई करै छी? ओही सब हमर पढ़ाई उढ़ाई के सब शिड्यूल जारी छै। हम रोज एक घंटा दू घंटा थोड़ा ऑनलाइन पढ़ाई करै छी और ऑफलाइन भी पढ़ाई- करै छी हम तऽ ज्यदातर दू तीन सब्जेक्ट जो है तऽ जादातर ई तो। ऑफलाइ ही पढ़ाई करै छी लेकिन एक दू सब्जेक्ट हँ जो ऑनलाइन भी देखै के छै वीडियो उडियो पढ़ाई। करबै छै कियाकि ऑफलाइन मे थोड़ा है तो थोड़ा यही सब करै छै। ई साइंस उइंस ई सब करै छै ऑफलाइन में- और हिन्दी इंग्लिश थोड़े ऑफलाइन मे करै छैै ताहिसे की हिन्दी इंगलिश साइन्स उइंस थोड़ा साइंस। बहुत भारी भारी होकै छै कहेकी साइंस थोड़े होखै छै भारी। खैर शुरुए से भाड़ी होकै छै साइंस कैसेकी। साइंस तऽ उसका शब्दे विज्ञान ऐ विज्ञान तऽ पूरा विज्ञाने पे धरती पूरा। दुनिया चलै छै। तब थोड़े शुरूएसँ थोड़े भारी होकै छै तऽ ऑफलाइन हम एकर क्लास करै छै। खास की साइंस जो होवे उसमे मतलब इंटर करै छै। तऽ साइंस लेले छैय तऽ वही। हमर तऽ फिजिक्स केमेस्ट्री आ बायोलॉजी छै हम तऽ मैथ उथ ना लेले छियै। काहेस की तऽ हमरा मैथ बहुत हम दूर रहै छी थोड़ा और थोड़ा। की हिन्दी इंग्लिश से छै तऽ ओ हम तऽ थोड़े फिजिक- आ केमेस्ट्री जे सुबह मे करतै छै क्लास। थोड़े जहि से उधरेए बाजार-बजार मे जाइ छै तऽ उधरेए एगो कोचिंग अइ न। तऽ ओहीमे अपन क्लास पकलै छै तऽ ओहिमे करै छै क्लास। तऽ थोरे फिजिक्स एय से बहुत हार्ड लगै छै ओयसँ सब से पहिले हम फिजिक्स पढ़ै छै और ज्यादातर हम अपने सँ भी भोरबामे उठके- आ फिजिक्स पढ़ै छी हम भोरबा मे ई- काहेसे की भोरबामे परहै छी शान्त शान्त दिमाग रहै छै ने तऽ भोरबामे बहुत अच्छा अच्छा। समझ आबै छै बढ़िआँ से आ भोरोमे बड़ा नीक भी लगै छै। फिजिक्स पढ़ल अइ से बड़ा- बड़ा नमेड़िकल होय छै बड़ा -बड़ा समीकरण होय छै। तऽ ओ समीकरण इतना बड़ा -बड़ा होय छै एक एक बोर्ड के एक- एक पन्ना के समीकरण होय छै। तो उसको थोड़ा ओहिसँ शान्ति दिमाग से थोड़े पढ़ै छै। आराम से-
आ ओर तऽ बात सब नीक कहै छै सब बात नीक कहै - छैय तऽ ओ बात कहै छै तऽ गरमी तक कहक- गरमी तऽ काफी पड़ै छै हम तऽ का करै छी गरमी से बचै के छै। रोज जॉगिंग करै छै रोज जॉगिंग-
हँ हम तऽ बहुत बढ़िआँ सँ जॉगिंग करै छै हमर तऽ बढ़ बढ़ला सावन आ भरला भादव हमर पूरा हमर बनै छै से हमर अथी नियम। हम तऽ बारिश होखै छै चाहे गरमी होखै छै चाहे ठण्डा होखै छै। हमर नियम छै कि हम छे चार बजे हम सुबह मे उठ जाइ छै। चाहे कुछ भी हो जाय हमर हर दिनक के नियमे छैय। चार बजे एकदम उठ जाय छै। सबस पहिले उठते का करै छैय कि एक दू दोस्त के कॉल- करले आ कॉल कर के एक दोस्त दू दोस्त के और जगा दियेै। आ जगा ने के बाद सबके बोल दियै कि सब कोय फ्रेश उरेश हो के- आधा घण्टा में सब कोय रेडी होइ छैय। आ रेडी -उडी हो के बाहर निकल के इंतजार करिये छै तऽ आधा घंटा में- हम हमर दोस्त लोग छैय। और सबी कोय हमलोग आ जाय छैय बाहर एक लगे आधा घण्टा के बाद साढ़े चार मे मिलै छैय। आ मिल के प्रतिदिन हमनीके क्लब हैय के बगल में छै ओहि मे जाय छैय। हमनी के दो राउंड तीन राउंड खूब गप्पे सप्पे मारै छै दोस्तो के साथ। और दोस्त सब से बात उत करे छै एकदम ई उ दिन भर के बातचीत कल काका की यै छै अपने अपने के काका कहली आहाँ के काका कहली यही छै बात करै छै आ कर उरके वही दोस खूब हमनी के दू रांउड तीन रांउड सभी कोय मिलके दौड़ै छै और दौड़ दौड़ते छैय आ दौड़ उड़ कऽ जब खूब एकदम हमनीके पूरा दम उम हार जाय छै तऽ हमनीके रुक जाय छैय। आ रुकला के बाद ऊपर उसी मे न बहुत अच्छा से सीढ़ी बनावल छै चारो तरफ से सीढ़ी बनावल छैय। ताकि बच्चा सब उस मे बैठ के फुटबॉल- उटबॉल उस मे होकल छै उस मे सब कोय देखै छैय। त वही सीढ़ी बनावल छै त जब थक जाय छै दौड़ के सब कोय तऽ उस पे सीढ़ी पे जाके बैठ के। आ पाँच मिनट हमनी रूक के सब भी कोइ आराम करि केऽ और सब आराम कर लै छैय तो का करै छै कि पाँच मिनट सब कोय हमनी के हँसने वाला योगा करै छै काहे कि हँस हँसना बहुत अच्छा होय छै सेहत के लिए। तऽ हमनी के का करैऽ छै से पाँच मिनट सब से पहिले खूब हँसै छैय और हरला के बाद हमनी के फिर का करै छै कि बिय एक्सरसाइज ब्याम चालू करै छैय। और एक दोस्त होय छैय सब से हेड दोस्त होय छैय। तऽ ओ दोस्त जो है नेै सब से पहिले हमनी के सब से पहिले सिखाबै छै कि के तरह के तरह करै छैय। ऐसे -ऐसे करै छै ऐसे- ऐसे करै छै तऽ हमनि के वही देख- देख के सब कोय व्याम करै छै सीखै छैय। आ जैसे जैसे बताबै छै वैसे वैसे करै छै फिर लास्ट सब स अन्तिम मे जाय छै तऽ सूर्या नमस्कार करै छैय हमनी के। सूर्या नमस्कार तऽ पहिले हमरा ना होय छै लेकिन हमर जो आदत बन गेलै ने रोज- रोज करैके तऽ वही सूर्या नमस्कार भी हमनी के सब कोय सारा दोस्त लोको सँ सीख लै छैय। और हमनी के जो दोस्त है के ओ सब कोय सीख लेले छै तऽ बहुत बढ़ियां से हम ली को सूर्य नमस्कार कर लेै वही उा करला उला के साजाइज करल के थोड़ा लटकै छैय। लटक के थोड़ा हाइट वाइट बढ़ाबै छैय और हाइट उट बढ़ाबै और हाइट उइट थोड़ा बड़ा उड़ाई के छैय। तब हमनी के वापस घरे आबे छैय सारा दोस्त लोगिन सारा कोय हमनी के।
लागेै छै सुने छै कहते नीक लागे छैय रोज बात और कऽ के काफी नीक लागेै छैय।
जी जी जरूर आप सँ फिर आहाँ से काल बात होय छैय ची नमस्कार सर।
नमस्कार।
जी नमस्कार।